हलो हलो, हांजी अचे ति हा अलाए आवाज़ ई न पई अचे।
हा, न अचे पई न मूंखे तव्हांजी, ॿियो छा करो पिया?
बस बढ़िया, तवां ॿुधायो? ह ियो
ऐं बि तव्हांजे हुते त आवाज़ु थी अचे कुझु
हा बसि कूलर बंदि कयो हाणे।
हा ईअं ई आवाजूं तीयूं अचनि।
हा, ॿियो रोटी वोटी खाई वरतव?
न न अञा त वेठायूं खाईंदासीं हाणे। अॼे ईअं ई तुरई। तोरी हा हा हा तोरी बसर हा।
बियो?
न तूरी बसर।
अच्छा अच्छा। ॿियो घर में ई हूंदव कि, हा।
घरु हूंदी आ, पर टूशन पढ़ाईंदी आहियां मां शाम जो।
अच्छा ट्यूशन पढ़ाईंदा आहियो, हा मां बि ट्यूशन पढ़ाईंदी आहियां, स्कूल बि वेंदी आहियां। हा सुबुह जो स्कू ल, हा टूशन पढ़ाईंदी आहियां पो। हिन महिल थोरी आरामु कंदी आहियां।
सही आ न।
हा,
सुठो आ, फालतू विहण खां त।
हा, सही में।
हा, ॿियो कहिड़ी क्लास मां पढ़ाईंदव?
मां नर्सरी खां वठी फिफ्थ सिक्स्थ ताणी पढ़ाईंदी आहियां। ट्यूशन बि, सकूल बि।
सही आ न।
हा, स्कूल में नंढा ॿार पढ़ाईंदी आहियां। फस्ट जा, एच के जी जा, हा ट्यूशन
पर नॉलेज त वधे ई थो भले नंढनि खे पढ़ाए भले वॾनि खे पढ़ाए। नयूं ॻालहियूं सिखण काण थी मिलन अॼकल्ह जे ट्रेंड में हलण को थो मिलि वञे।
हा सही में नयो मिले ई थो, हाण अलाए छा? छा अची वियो? असांजी पढ़ाईअ में अऊं उन्हनि जी पढ़ाईअ में त हाणे ॾाढो फरक आ, हा।
हाणे वरी उ था हलनि फॉनिक साउंड। हाणे तव्हांजी ए फोर एप्पल न हलंदो आ, अलग ही हलदा आहिन हाणे।
हा हाणें ए फॉर ए्पल आ आ अ हा साउंड हा हा।
हा सी साउंड क चवंदा आहिन, सी साउंड क त हाणे ॿारु स्पेलिंग ठाहे वेंदो न वरी। ज़ैड खे ज़ी ज़ी चवंदा आहिन ज़ैबरा न चवंदा आहिन।
हा। हूं, अलॻि ई थी वियो आ, असां ईअं जेबरा चवंदा हुआसीं।
हा न न हाणे त वरी चवंदा इहो ग़लति तव, एं तव्हां केरु था चओ? ग़लति तव हे।
सभु सभु ॿार चवंदा तां सफ़ा ग़लत ता चओ।
पो हाणे त टूशन वारा बि टोके ॾीॾुइ, हाणे जींअ छोकी स्कूल में ॿुथी था अचनि न। हाणे तव्हां हुननि खे ग़लत न पढ़ाए सघंदव।
हा जीअं द चवंदा हुयासी असां तो हे चवंदा आहिन दी। विद पाण विथ चवंदा हुआसीं डब्लू आई टी एच त हाणे ॾाढी मिस्टेक था कढन।
ॾाढी ॾाढी ओॾो सही आहे न छोकी होहो स्कूल मां सिखी था अचनि सही वरी असां हिते ट्यूशन में ग़लत पढ़ाऊं, हा।
हा हा पोयम वोयम बि जीअं मतिलब साउंड ॾाढा प्रॉब्लम आहिन।
पोयम खे पॉम चवंदा आहिनि पॉम
हा हाणे पोम था चवनि, पहिंरां पोयम चवंदा हुयासीं।
असां पोयम चंवंदा हुयासीं, केॾो ग़लत चवंदा हुयासीं, हाण उहो सही हुयो अलाए इहो सही आहे।
हा पोम चवंदा आहिन हाणे, ई साइलेंट चवंदा आहिन पहिरियों पोयम चवंदा हुयास।
मां बि त उहोइ थी चवां केॾो फ़रक आ हाणे पढ़ाई में।
हा।
उहोई, उहोई, बस माखे बि थोरो ईअं लॻे पियो, असांमें ओतिरो नॉलेज नाहे। थोरो पाण खे अपग्रेड करां पहले छुटियुनि में, हाली मां त छुटियूं वठी छॾियूं अञां मां त पढ़ांवई न
त हाणे ई शुरू कई तव तव्हां ट्यूशन पढ़ाइणु?
मूंखे त खोड़ ई साल थीया, पर इन बार मुंहिंजी इच्छा न थिए पई खणण जी।
ट्यूशन ते।
अठ ॾह ॾह हा इन बार न खणंदमि, मूंखे मन इ नथो करे इन बार। आज़ाद रहण जी आदत थी वई न हाणे ॿ महीना। हाणे, हाणे त बिल्कुलु ई मन नथो करे। ईंदा हुआ छह त ईंदा ई हुआ।
अच्छा।
अञा बि ॻाल्हाए विया हुआ, छुटियुनि में जुलाई में ईंदासीं पर मां हाणे खणाई ई नथी। मन ही न थो करे हिन बार। लगदो आहे ज़िम्मेदारी त थी वेंदी आ, पूरो हां, पूरी ज़िम्मेदारी त खणणीं पवंदी आ, वेहण खां त सुठो आहे पर अलाए छो मन ई नथो करे हिन बार, थकान ई थकान थी लॻे थो, बस आराम ई कंदमि हिन बार त बस।
अच्छा अच्छा।
हो। छड़ो इअं न थींदो आहे न एक्ज़ामनि में, परीक्षाइन में कॾहिं काॾे वञिणो हुजे त अटकीें वेंदा आहयूं ॾाढो ई।
हा ट्यूशन जे करे त ॾाढो थींदो आ। केॾा दफ़ा त ईअं पगड़ियूं वगड़ियूं हूंदियूं आहिनि त मां वेंदी ई कान आहियां।
हा।
त मूंखे ॾाढी प्रॉब्लम ईंदी आ। भई पगड़ीयुन जी रोटी वोटी खाइणी हुजे त वरी बि मां निकिरी वेंदी आहियां स्कूल मां हिकु बजे। पर हिते त मां हेॾी अटकी पवंदी आहियां बिल्कुलु, टाइम उहो ई हुजे। हा चई बजे जो बिल्कुलु टाइम हुजे ऐं एक्ज़ाम में संडे बि पढ़ाए। वरी मुंहिंजो घोट बि चवंदो आहे, संडे न पढ़ाए। भई संडे तूं बि फ्री, हां संडे एक्ज़ामनि में त वठंदी आहियां, एक्ज़ाम में बि हिअं थे कि भई सभु स्कूलनि जा अलॻि अलॻि ॿार हु
मां बि त उहोई ती चवां, पोइ हर संडे त तव्हांजो थी वेंदो आ, छोकी हिकिड़ो ॿार खे त्हां सॾाईंदव तव्हां चवंदव सभु अची वञो, त असांजो त हर संडे तो निकिरी वञे।
त सभु स्कूलनि जा अलॻि अलॻि वार हुजनि, कंहिंजी पंहिंजी
पढ़ा इनि करे फासी पइंदाऊं वधीक।
हा
हान, कहिड़े स्कूल में कॾहिं एग्जाम, हा कहिॾेे स्कूल में कॾीं एग्जाम असां वरी हर म हर संडे पढाऊं था, त घोट बि नाराज़ ता थियनि चेंता करो छा थिया? हर संडे छा आहे पढ़ाई, टूशन
हा
पोइ असांखे बि लॻंदो आहे, हिकड़े ॿार खे पढ़ायूं था त सभुई अची वञो ट्यूशन।
हा, त ईअं लॻंदो आ न हिक ॿार लाइ ॿ कलाक त वेठा ई हूंदा, सभई अची वञनि।
उहोई मुंहिंजो बि ईअं ई थो वए।
मुंहिंजो बि ईअं ई हूंदो आ, ऐं हिते छा मुंहिंजे एरिया जा ॿार न हूंदा इनि न पो ठक फ़ोन अची वई, हिक ॿ दफ़ो त, की अॼ ट्यूशन हिकु, ॿ हा, कीअं अॼु सॾु कयो हुयो, छा त मां चवंदीयांसि की न -न हुननि जो पेपर हुयो। पो चवंदी अच्छा, हा। पोइ वरी हाणे हुनजो पेपर हुजे त घुराइणो ई पवंदो मूंखे।
हम्म
ॿारु भले सुठो हुजे, मां छंछरु ॾींहुं सॼो कराए रखांसि। पोइ हुनजे पेपर जे पोम बि मूंखे सॾु कराइणो पवंदो।
मां बि छॾींदी आहियां, तॾहिं बि पोइ सभु मूंखे डाटदां आहिनि, एॾो कराए छॾियो थी त पुछो पर मूंखे लॻंदो आ न जेसी मां
हा, मूंखे बि इअं चवंदा आहिनि, तूं हेरे छॾियो तनी, हेरे छॾियो तनी।
हम्म- बस इन करे ई मां छॾियो आहे, संडे ॾींहुं वरी लॻदो आ की आरतवारु -आरतवारु ॾींह पाण खे ॾिसूं, थोड़ो पंहिंजे लाइ टाइम
आरतवारु ॾीहं वरी थोड़ो कमु वम बि वधीक तो थिए, चदरियूं वधरियूं लाईंदी आहियां मां सभिनि कमरनि जूं, त वरी -वरी बि पथारीयूं सब
पर काथे वहण जी बि इच्छा थींदी आ कॾहिं, कॾहिं वह वेठा हुजूं की कुछु न करूं, कॾहिं -कॾहिं त अहिड़ो बि त शरीर हूंदो आ न। पर रोज़ु ई पढ़ाइणो आ, रोज़ु ई पढ़ाइणो आ, आरतवारु बि पढ़ाइणो आ। मां चयो हिकु बार करे ॾिसां छुटियूं, ॾिसां ॿ टे पेरेंट्स जा त फ़ोन ई अचिया नहीं ऐसे कैसे? ईअं कीअं ता करो तव्हां? छॾो न, हुअं छॾण बि न ॾींदा आहिनि, छोकी आदत पइजी वई अथनि हाणे।
हा
हाणे असां काथे विझदासीं मां तॾहिं त मां पंद्रहं ॾींहुं पहले ॿुधायो आ, तव्हांखे। बोलूं हाणे?
हा
कल्ह राति जो ई विझी छॾियो मानि मां चओ नियापो, मां चयो अची वेंदून मोबाइल में त दिमाग़ हलंदोनि पंहिंजो ई ॿियो ॻोल्यूं। वरी कल् को देरि सां चवंदमि, त वरी काॾे ॻोल्हदा?
हा, वरी हर कोई सोच चंदो न ॿी टीचर ॾिसऊं।
बिल्कुल उ त लॻंदो ई आ, ठीक आ, जुड़ाव त थी वियो आ। नव साल थी विया मुखे बी प़ढ़ाईंदे पढ़ाईंदे।
हा, मुखे बी पंदरह थी विया या पूरा।
हा, छोकी बस ॿार नंढा ई हूंदा हा तॾी मुंजा ॿार मां मुंजा ॿार नंढा हूंदा हुआ हाणे मुंजा ॿार ई टेवीह साल जा थी विया आहिन त- नंढा हूंदा हुआ, तॾहिं खां ई चालू करे छॾियो हुयो।
हा, मां बि मुंजो ॿार बी नंढो हुयो हाणे टेवीह साले जो, मां बी तॾी खां ई थी पढ़ायां।
हा आख़िर त लॻंदो आ इहो ई साल टाइम पांजे लाइ बी त कढूं न थोड़ो।
हा, पर हाणे एॾो इहो पहिरें जेड़ो शरीर खां पुॼे बी नथो।
नथो पुॾे न, मांखे इहो शरीर जे करे ई लॻे पियो मां चयो कॾी असां वरी कॾी। वरी नूरां ईंदियूं ॿारन जूं जाला वरी फसी, त हाणे थोड़ो फ्री थी वञूं। थोड़ो टाइम पांजे लाइ।
पुजे नथो।
ॿियो, घर में पौधा वौधा उगाया तव, अथव।
हा, इलाही असांजो गारडन आ।
अच्छा, सुठो आ न। कढ़ी पता जो केॾो यूज थींदो आ, कढ़ी पत्ता त हूंदो ई हूंदो।
हा, कढ़ी पत्ता, पुदीनो ॾाढो सुठो ईंदो आ ॾाढो सुठो। हा, हा पुदीनो पुदीनो त बस हिक लॻाए रखो इअएं एॾो ईअ फैलजी वेंदो आ। ज़मीन ते हुनखे
मां ई मूंखे पया आहिन पुदीना, पो ईअं ई डंडी समेत विझा?
हा, हा मिटीअ में, हा अगर माली वाली हुजे त हुनखां विझायो।
त पो बिज न हुजे त हली वेंदो, हुन में बिज थोड़ी हूंदा आहिन कोई, विझां मां त मूंखे त पया पुदीना बी पयो आ, गमलो बी पयो आ मिटी में।
एड़ो हरो हरो पुदीनो मस्त। ॾिसी करे ईअ दिल ख़ुश थी वेंदी तव हा। हा, हा गर्मी-गर्मी अञां ईंदुव। हा, ॾाढो हम
सुठी ॻाल कयवई, पुदीनो त मूंखे ॾाढी ख़ुशबू ई वणंदी आ हुनजी त।
हा, पुदीनो ऐं मिठी नीम त ईअं वधंदी वेंदव हाणे
मिठी नीम काथे वधंदी आ, हाणे वञी वधेती।
अरे बाप रे! असांजी त मिठी नीम हीअं वॾा वॾा पौधा ता थी वञन।
मिठी नीम जे लाइ त सभ चवंदा आहिन उन्हनि खे साल लॻी वेंदा आहिन उह उह
चवंदा आहिन न, असांजा त ईंअ एॾा वॾा-वॾा पूने जा जेके बिज गिरन। वरी हुन में थी वञन ज़मीन ते बिज किरन त। हा, इलाही थी वेंदा आहिन ईअं। हा, उहो त ईंदो आ, हफ़्ते में हिक दफ़ो माली महीने में ट्रे दफ़ा, मम्मी बी कंदी आ मुंजी सस बी इलाही कंदी आ।
मुंजी सस बी कंदी आ ॾाढो।
हा, मुंजी सस बी इलाही कंदी आ। त पो हीअ कंदी रहंदी आ, कंदी रहंदी आ, पो माली बी अथस मतलब। महीने में ट्रे दफ़ा ईंदो तस।
अच्छा
हा। नव ॾह ॾींहंनि में हिकु दफ़ो, हा नव ॾह ॾींहंनि में हिकु दफ़ो। घास-वास कटी वेंदो आ। पौधा-वौधा लॻाए वेंदो आ।
सुठो आ न गमलनि जी त देख रेख ॾाढी सुठी आ। पौधनि जी त। घर में हूंदा आहिन न ईअं वणदों आ ॾियण, सुठो लॻंदो आ ॾाढो
हा हुन सां हिनजी हीलिंग बि सुठी ईंदी आ पॉज़िटिव कि वाइब्रेशन ईंदा आहिन ॾाढा। हा, भले पाण चऊं ना हा, मूंखे बि इअ शौक़ु हा पर मुंहिंजो ॾींहुं एॾो ईअं बिज़ी वेंदो आ।
सईं
पर सुबुह जो स्कूल वञा वरी पो हिन महिल वरी थोरो सुम्हंदी आहियां।
हा
चईं बजे वरी ॿार ईंदा आहिनि। पो सते बजे वरी थोरो सो हा ईंदा आहिन न प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ठाहाराईंदी आहिन नंढा वॾा। हा पढ़ाई त सभिनि जी चालू ई आहे न, टे टे लेसन त थी विया आहिन सभिनि जा।
हा मां बि कराए चुकी हुई मान एतिरो त।
हा त ओतिरो त पोर्शन तवा वापसि सां रिपीट करणो पवंदो, हा। हा
हलो भेण, ठीकु आ। हा पो वरी कंदीमांव न हा, हरे राम।